की हाल चाल छै सखी।
सब ठीक छै सखी तू बताब की हालचाल।
हमर आरके भी सब नीक छै सखी, की क्लीअर आवाज जाइ छैै ने।
हँ आबै छै।
ठीक छै, त बोला सखी।
बड़ा
हलो! हेलो!
हेलो!
हँ सखी! बोलह।
आवाज ना आबै छै सखी? ह
अब जाइ छै।
आवाज एकदम ना आबै छै से, एक सेकेण्ड रुकल छै दू मिनट रुकल छै लाइनपर।
अच्छा ठीक छै।
लाइने प रहै छै, जेरे
अच्छा सखी।
हेलो!
हेलो!
हँ सखी! आब आबाज जाइ छै?
हँ आबै छै, हमार आरके अवाज जाइ छै।
हं सखी आबै छै।
ठीक छै त, बोल सखी।
कखन अयल, बड़ा दिन बाद गामक याद अयली।
त हँ- हँ। बस एक एखन स्टेशनसँ सोझे आबि रहै छी। माता- पिता स भेट करबा स पहिने तोरास भेट भ गेल, ई त बड़ नीक भेल, मुदा तोहर चेहराके की भेल अछी? एकटा उदास के देखा परि रहल छै।
की कहिअ बहिन तोरा त पता ही छौ, जे हमर एम ए के पढ़ाइ पूरा भए गेल अछी। मुदा तकर बाद से हम एत- ओत भटकी रहल छी, कोनो नीक रोजगार नहीं भेटी रहल अछी। गामक स्थिति त देखिए त छं। एत रोजगारक कोनो साधन नहीं अछी। समझमे नहीं आबी रहल अछि जे की करी।
हँ, त हम तोहर परेशानी बुझी सकैत छी। आजुक सम समयमे रोजगार एकटा बड़ पैघ समस्या बनल गेल अछि। मुदा हिम्मत हारबा स काज नाही चलतै। तोरा लगात छी, रो रोजगारक मतलब, केवल सरकारी या कोपरेट नौकरी। एहि छै।
नहि ऐना तऽ नही छैय, मुदा पेट भरब लेल कुछ तो करे पड़े न छे। ह ओकरा से तऽ बस कोनो तरह खाय पी लेल। जा भाइत छैय बचत तऽ कुछो होइत नहि छैय।
हँ तऽ तोहार बात के हम। मनात छी मुदा एहि मे तो सेहम। हमर सबके सोचक सेहो छैय। हम रोजगार हमसब रोज गार आ नौकरीके एहि बुझि लैत छी। नौकरी मे तोरा दोसरा के। अधीन काज करय पड़तो। मुदा रोजगारके क्षेत्र बड्ड पैघ छैय। तू अपन गाम में रहिक सेहो कतैको। तरहख रोजगार शुरू क। सकैय छैय छते!
गाँव मे रही के सखी गा मे की छैय मही एते कोड़ो बना क। नही छैय ना ही कोनो पैघ बजार। एते लोक बस कोनो तरहे अपन जिंन्दगी काटि रहल छैय। हैं तो दिल्ली मे रहै छै। तोरा ओते चकाचौंध देखाई पड़ैत छैय तऽ। तै लेल गामक गरीबी तोरा नाहि बुझाए पड़ैत रहै।
हँ त अइना ना ही छैय सखी।
ससससस
हम गामक माटी स जुड़ल छी आऔ गामक। समस्या के निक। ज बुझाइत छी गामक फैक्ट्री नही छैय। ईतय एतऽ सभसँ पैघ अक अवसर छेय। जतय कोनो ठीक चीज क कमी होइत छय। छै अतही तो व्यापारक। होतही त व्यापारक संभावना। सबस बेसी होइत छय। ऐं सब तोरा अपन देखबाक नजरिया बदला। बदलबाक जरूरत छअ।
नजरिया बदलवा से। कि पेट भरि जायतै छै तोरा के लगय छौ हम कोशिश नहि। कयलक हु हम केतौको परीक्षा देलहूँ केतौक जगह इन्टरव्यू देलहूँ। मुदा हर जगह पैरवी और घूसखोरी चलत छैय हमर सब। हमर सन गरीबक सुनायवला के अछि।
हँ तऽ हम तोहर बात सह। सहमत छी जे व्यवस्थामे कमी छैय। मुदा अगर तू ओही। व्यवस्ताम बदलिक नही सकै छय तऽ अपन रास। तात बदली सकै छय नहीं। तू नौकरी क पाछु। दौड़बाके बजाय रोजगार दाता। बनबाक सोची कि नहि सकैत छय।
हम और रोजगारदाता। का मजाक तू मजाक बड़ा नीक क ले छअ। जकरा पास अपन व्यवसाय शुरू करबाक लेल पूजी नही छैय। ओ दोसरा के केय रोजगार देते।
ह व्यापार केवल स। स नहि बल्कि। आइडिया ओर मेहनतस चलैत छैय। चलु हम तोरा किछु उदाहरण दऽ कऽ बुझाइत छियौ। अप अपना अपन मिथिलांचल के देखु। एतय के की नै छैय मखान। आम माछ आओर। मिथिला पेन्टिंग इ सब चीजक मांग। आजुक समयमे पुरा दुनियामे छैय।
तु ओ तो छैय मुदा मखानक। खेती तऽ पैघ किसान करैत छथिन हमन संग छोट। किसान ओहिमे कीऽ की कऽ सकैत छैय।
ह तऽ तु मखानक खेती नहि क सकैत छैय मुदा ओकर। प्रोसेसिंग आर पैकेजिंग तक सकैत छैय न नही। गामक किसानक स। कच्चा माखन खरीदु ओकरा नीक स साफ कऽ कऽ। पैक कऽक सीधा शहर क बाजारमे ऑनलाइन। अमे अमेजोन फ्लिपकार्ट पर बेचु एहि त। कतय पैघ मुनाफा। छैय तोरा अन्दाजा सेहो नाही छौ एखन। सरकार सेहो एक जिला एक उत उत्पादक। ओ डी ओ पी। योजना तहत एहिसब काज लेल दोल। दो लेल लेल लौन दऽ रहल अछि।
बात त तु नीक कहि रहल छह मुदा एहि सबमे। तकनीकी ज्ञान ओर बाजारक समझ चाही हमरा ओ कतयस भेटत।
ह तऽ आजुक समयमे इंटरनेट सबहक। सबहक हाथमे छैय। स्पा स्मार्ट फोनके उपयोग केवल। रील्स देखबाक लेल नहि बल्कि सिखाबैके लेल करू। यूट्यूब पर कते एन चेनल छैय न। जे तोरा बिजनेस पलानस लक मार्केटिंग। धरि सबकिछु फ्रीमे सिखा दितहु। ह आऔर रहल बात से सरकारक। तऽ स्टार्टअ अप इण्डिया आओर मुदा योजनाके तहत बिना। कोनो गरानटिक।
लौन देैत रहैय।
ह ऽ ऽ।
ह ह सखी गाँवमे एकटा आओर समस्या छैय। बिजली और सड़क ज हम कोनो छोट प्लान्ट लगाए लियौ त बिजलीके बिना ओ कैना चली?
हं सखी त सुन सखी तनी हम हे एकर पर बेआदके बोलब? तनी विचार करब ठीक छै, अभी एगो कॉल आबल रहै छै सखी।
ठीक छै सखी ठीक।